हेलो
हँ
कुशल मंगल कहू
ठीक छै अपन कहू
हमरो ठीक अछि जेना तेना कऽ चलैयै
हू
तब कतऽ छी
पक्का पर
आँ
पक्का पर
ओ
की धान रोपि लेलियै
हँ धान तऽ रोपलौं
हँ
डेढ़ कट्ठा बाकी रहि गेल
हू
हेलो
एते बुन्नी भेलै तऽ
खेत के आइर आर डूबि गेल छै
हूँ
पानि तऽ जक थक लागि गेलै आंए
तैयो ने रोपलियै
कादो नहि भेलै यौ
ओ ओहि दिन कहलियै रस ते जाय रस्ते बन्द भऽ जेतै तऽ आब रास्ता नहि बंन्द हैत
ट्रैक्टर वला आर जे छै ने ओहिमे धसेबे नहि करै छै
हू
बहुते अथ ऊँच लिया छै
आँय
बहुते ऊँच लिया छै ने
हूँ
से ट्रैक्टर वाला आर नहि धसबै
हू
बुझियौ
ज जी
कोदारिसँ काँचि काचि कऽ ओकरा रोपय पड़तै
ह तऽ ओहो अी करबै
हँ
अहीँ करबै
कार तऽ पत्ते नहि ह
हू
दू भायई छियै कोदार चलेबै दुनू भाय भै जेतै
कहलियै भैया के नहि होइ छै
केनाहु केनाहुके तऽ करैए पड़तै
हू हू हमर पप्पा नहि कहियो रोपै छलै से एहि बेर रोपय लागलै हन से पूरा अङ्गुरीमे गहे गहे पानि लागि गेलै ह
ह ह ह
आँ
ह एक दिन कह दू तीन दिन से काम करै छी आवाज कटै यऽ ने आवाज कटै यऽ
अहाँके कटि कटि कऽ आबैया
देख सुनारिय